हेलो
हँ हेलो
की करै छियै सोना
किछु नहि करै छीयै अंकित जी
किछु नहि करै छै
नहि आराम रहै छियै
आराम करै छियै अहाँ
ह माथा मे दर्द होइए
तऽब अहाँ जानकी मन्दिर गेल छलियै ने घूमऽ
नहि डांडी म नहि गेल रहि यै घुम
जानकी मन्दिर नहि गेल छलियै
नहि
अच्छा
रामविलास मन्दिर भिरतै घूमय
रामविलास गेल छलियै
क म न खुलिया ने नया मन्दिर के निर्माण भेल ने भोर मे गेल छलियै बहुत नीक मंदिर छैय से पता ह एकदम शान्ति ह एकदम मन के शान्त कर दै छै तऽ जाइते मातर सारा टेंशन दुःख दर्द भी सब भूल जायब
ह ह मन्दिर के दर्शन करै छी अच्छा बात छै
हँ हमरा मन्दिर जायमे तऽ अच्छे लगैय
अहाँ छी अहाँ छी संस्कारी छी ने
घर वाला के कते दिन कहलिए य ने कि हमरा ल चलू गांधी स्थान आ नई लक गेली
हँ नहि लेके गेल छलए ही ही ही हि अच्छा अहाँके घुमा दे त अहाँ टेंशन नहि लू
नहि नहि ऊ नहि घूमेथीन हमरा पता ए
घुमा देत के अहाँके अहाँ
ह आ पाप प छास रपै कहि चुकल छी जे हमरा जानकी स्थान लऽ चलु लऽ चलु हमर बात सुनबे नई करय करै छै
गुना मुना पचास बेर
जखन देखथिन तन खाली
तऽ मन्दिर मे की की छै जानकी मन्दिरमे हम तऽ कभी गेल नहि छी
जानकी मन्दिर मे अ रामजी के मूर्ति सीता जी छथिन लक्ष्मन जी छथिन हनुमान जी के मूर्ति जी आर भगवती के मूर्ति छै भोला बाबा केल मंदिर छै हट के कनि ओहि बड़का मंदिर मे बस लेकिन ओ मंदिर एहन छै ने कि अहाँ जाक खाली दर्शन क सकै छी मतलब पूजा पा पाठ नहि क सकैत छी खाली हमे प्रसादी चढ़ा सकै छी
बस ई ई एना कहे छै
आ- आ जेनाकि रामजी के मंन्दिर छै ने रामजी के मंदिर मे केउ पूजा पाठ थोड़ी करय छै
ई राम ई रामजीके मन्दिर छै कि सीताजीके मन्दिर छै
रामजी के मंदिर छै लेकिन एहिमे रामजी के साथ साथ सीता जी लक्ष्मण जी के मूर्ति छै बजरंग बली के मूर्ति छै भगवती मुर्ति छै
अच्छा इसमे सबटा य न
हाँ अहाँ कथी करै छियै
नहि हम की करब पाइन पियै छी
तऽ हमर कैमरा सेत ठीक अबै छी
कहाँ से होबै आवाज अहाँके
हाँ आवाज से थपरी पीटाईये खैनी खाइ छी
नहि उ कुछ आर के होबै है चलेके आवज होबै है न पंखा चलै है न एहि कारण अहाँके होवयै ह आओर कोइ बात नहि छै
अच्छा
हू
त भोला बाबा के मन्दिर जेका त तऽ भोला बाबा के मंन्दिर मे जाकऽ अहाँ पूजा कऽ सकै छी भोला बाबा के
अच्छा अहाँ गेल छलियै करय लए
हाँ
अच्छा गेल छलियै ने
हाँ
मंदिर अच्छा छै लेकिन ने घू घूमे वला छै ने ओहि ठमन सब
हाँ घूमो वला छै कि
अच्छा अच्छा अहाँ
लेकिन हमरा तऽ जानकी स्थान ह जाइके छले लेकिन हमर पति देव हमरा नहि लऽ के जाइ छथिन
अहाँके ले कऽ जायत अहाँ टेंशन नाय लू
हमरा त बड़ा हमरा से बहुत झगड़ा करै छथिन
आहाॅं से ह अहाँ से झगड़ा नहि करै छथिन अहाँ झूठ बाजै छी
झूठ के नहि बाज हमरा तऽ झगड़ा करै छथिन
ह
हमरा हमरा हमरा हमरा साथ रहैके छै हमरे से भी झगड़ा करै छथिन ह बताउ
अच्छा अहाँ टेंशन नहि लू अहाँ से झगड़ नहि
आहाॅं से
औकात तऽ बहुत छै हमरा पास
लेकिन तभियो अहाँके
कफी प्यार छै कि के अगर दस लड़का भी एक एक प्यार करके तैयो अनका प्यार आनोखे छै हमरा ले
हाँ
ह सबसे अलग दसो लड़का के सामने ओकर हाँ हमरा त बहुत प्यार करै छथिन
वएह तब तऽ ऐसन घर वाला सबके भेट
नहि नहि नहि नहि नहि नहि हमर घरवाला बला सबै के केना भेटतै हमर घरबला हमरे ने भेटतै ई केहन बात बजै छी आहाँ अपन घरवाला के दोसर के केना दऽ देतै आँय आर आहाॅं के घरवाली आहाॅं घरवाली आयत तऽ अहाँ अपन घरवाली के सब के द देबै
नहि ओ तऽ कोइ नहि देते ई बात छै उ ने कहे छी हमर ई बात के क नाम नहि छै
कथी भेल
जे जेना जेना रामजी ओर सीताजी छलखिन
हँ
जेना रामजी सीताजी से प्यार करै छलखिन
घर वाला ने से हमरे रहतेै हम तऽ नहि कहबे क उर
पति सबके मिलै
अहाँके पति सिर्फ अहाँके भेटत समझलियै आओर अहाँके पति आओर कही नहि भेटत सिर्फ अहींके भेटत अहाँके पति
हाँ हाँ देखियौ ह लाइन कटि गैलै
लाइन कट गेल ओ अच्छा जादा नहि छै आ जायत दू तीन मिनट मे अहाँके भी लाइन आ जायत अहाँ टेंशन नहि लु
लाइन मे झूल कर ज हो छै नहि तऽ बारिश की नहि छै क
अभी गर्मी छै ने तऽ ई कारण करै है कि मतलब बहुत सारा कम्पनी भी छै अभी ओहि जगह काम चलैत छै तऽ जादा जादा टा बिजली जाय छै एहि कारण भी बिजली नहि देबै छै समझलियै ई कारण भी छै अब सब सबटा बात रहै है ने एहि कारना काट दै छै लाइट रातमे कोई टाइम दइ छै एहि कारण लेकिन अहाँ सब नहि करू लाइन भ भ भेट जायत अहाँके दू तीन मिनट इन्तजार करब ने अहाँके लाइट आ जायत समझलियै
नहि एतऽ त बाहाद सुनै छै
ह आहाॅं टेंशन नहि लू बस आहाॅंके अहाँके इह कहब अहाँके पति जानकी मंन्दिर अहाँके घुमा देत आ टेन्शन नय लू समझलियै
ह कहियआ घुमेथिन पता नहि जहिया हम चलि जेबै तहिया
नहि नहि यार टेन्सन नहि लि हुं बहुत जल्द टाइम आयत
हमरा पास
ह अहाँ टेंशन नहि लू भ जात हँ
मनाबै छी कि हमरा पति हमरा साथ मन्दि चले
अहाँ टेंशन काहे लेबै छी अहाँके घुमा देत ने अहाँके अहां सोचबै तब भइए जाएत सबकिछु समझलियै अहाँके घूमयके मोन करैए न
हँ
अच्छा अहाँ टेंशन काहे लेबै छी अहाँ टेंशन नहि लू अहाँके पति अहाँकेँ घुमा देत सभटा जगह अहाँकेँ घुमा देत जानकी मन्दिर घूमे के भगवान के पास जायके छै ओकरो लए कुछु सोचैके छै बताउ ओ सभटा जगह तऽ सभ दुनिया जाइ छै कि जाइ छै कि न ह इह कारण कहै छी कि अहाँ भी सोचू नहि अहाँके भी घुमा देत अच्छा से घुमा देत बढ़ियां से जेबय अहााँ भी गाड़ी से जेबे बैठ के ने बढ़ियां से घूम फिर फिर लेब तब ने अहां भी घूम फिर के घर जायब की ठी कहै छी न
हँ ठीक कहय छी
चलू अहाँ भी आराम करू ठीक छै आहां आहा सुत जाउ लाइट आ जात ना आहां टेंशन नहि लू ठीक
हँ ठीक
ठीक छै राखै छी कॉल
हँ ठीक छै फेर राखू
हँ ठीक छै हँ बाय बाय गुड नाइट
गुड नाइट
हँ हं ठीक छै